हेलो की हाल चाल छै बहीन
सब नीमन छै बहिन।
आउ कहू कतेक दिन बाद गाम एऐलियौ शहर केना बदल गेल अति। मुदा गाम वही अछि-
हेलो
हँ बोलू
आवाज नहि आइ छैक
अच्छा हमे कहैत छियै ने कि कतेक दिन बाद गाँंम एलियोन शहर केना बदल गेल अछि। छी मुदा गाम वही अछि।
सही कहै छी शहर मे ते चमक रहल अछि। सिनेमा मेट्रो मुद्दा हमार गाँव मे तऽ आबो कची सड़क रति मे अन्हार स्कूल न विकास कतय अछि।
हँ बहिन आजादी केँ पचहत्तर साल भऽ गेलहुँ मुदा गामकेँ हालत देखू बरसात मे घुटना भर पानी आऔर कीचड़ हो होइत छैक। बूढ़ पुरान गर्भवती महिलाकेँ अस्पताल ले जेबाक होइत छैक। तऽ जान पर बनि जाइत छैक।
सड़क तऽ सब बत पै तऽ समस्य छै पी एम ग्रामीण सड़क योजना के बोर्ड लगा लक छी पाँच साल मे मुदा सड़क न ही बदल छैक ठेकेदार आधा पाई खाइ गेल। आधा नेता।
बिजलीकेँ भी हालत देखू ने बहिन दिनमे चार घंटा आबैत अति। होल ओहो लो वोल्टेज गर्मी मे पंखा नहि चलैत छै बच्चा।। केँ पढ़ाई चौपट हो जाइत छैक आ इन्वर्टर वाला केँ चाँदी होवय छैक। छै गरीब केँ तऽ दुर्गति भऽ गेल छैक।
हमार समय मे लालटेन युग छलैक आ इ बेहे छलैक सोलर लाइट लगेले छलै पंचायत मे छह महीना मे खराब भए गेलै किओ ठीक करयवाला नहीं
सेहे न पानी के समस्या सेहो गम्भीर छै चापकल सुख खी गेलो आ गाम मे एकटा टंकी छै ओहो दिन मे एक घं टा पानी दैत छै महिला सब दो कोस दूर से माथ पे घैले आनत छै
आन आ जे पानी आबैत अछि सेहो दू शीत ओ चिकन आइरन भरल ओकर अथी। पीबी पीबी केँ लोग के पेट मे बीमारी चमड़ाके रोग भऽ रहल छैक। आरो लगा लफा लगेबे पानी ककर लगैत छैक।
स्कूल के भी हालत देखू ने बहिन देखी केते रोबाई मोन करत अछि भवन ज जर भ गेल छत टपकैत अछि पांच क्लास लेल दूटा मास्टर टर छै ओहो हफ्ता मे तीन दिन आबैत छथि आ मिडडे मीलमे तऽ कीड़ावला चाउर मिलैत छैक।
ह्म अहि ले ततेक लोक शहर भागि गेल रह छी गाँव मे पढ़ाई नहि इलाज नहि रोजगार नहि युवा सब दिल्ली मुम्बई पंजाब गरी गरीब दु मज दूर करे ते चली जायइत अछि गाम मे खाली बूढ़ पुरा अन बलसर अ छैक
हँ जेना अस्पताल के नाम मे जेना पी एच सी आछि दस किलोमीटर दूर आ छै ओतय डॉक्टर नहि दवाइ नहि सुई दवाई लेल सह र जाउ तो रास्ता मे केतको गर्भवती महिला के जान चली गेलो
आशा दीदी आशा दीदी क आङगनबाड़ी कार्यक्यकर्ता बिचारी की कतऽ ओकरा चार हजार रुपैआ महीना भेज टकैत छैक
हँ तऽ जेना देखू ने रोजगार के किओ नाम नाही खेती मे फायदा न ही खाद बीया डीजल महंग भऽ गेल छै फसल के सही दाम नाही भेटाइत छै आ किसान कर्ज मे डूब के आत्म्य हत्या कऽ रहल छै
ह मनरेगा मे काम भेटेत छैक सौ रुपैआ दिन सौ सौ दिन ओ ओहो दो सौ पचास रुपैआ दैनिक ओहो मे परिवार केना चलत आ मेटेर छ महिना अब पर आबत अछि मजदूर मे मजदूरी के फायदा आ उठेबे अछि
हँ गाम मे उद्योग धंधा किछु नहि अछि अगर छोट मोट कारखाना खुली जाइतै तऽ लोक के गामे मे काम भेटी जयत पलायन रुकि जता
बैंक सरकारी समिति सब कागज पर अछि लोन ले ले के ओहो तय हजार कागज गारंटी मांगा गरीब के क्यो गारे गेरेंटी नहि लैत अछि तखन मजबुरन म हा जे निहच्ये पांच परसन ब्याज पर परसेंट ब्याज पर कर्ज लेय तऽ अछि
हँ जेना मोबाइल टावर सेहो ठीक से नहि अछि लइन फार्म भरबाक से होत छैक तऽ पाँच किलोमीटर दूर बाजार जाउ डिजिटल इंडिया के बात होइत अछि तऽ मुदा नेट नेटवर्क नहि
ह सफाइ के कोइ वबेस्था हँ नही नाली जाम कचरा मे के ढेर स्वच्छ भारत के बोड लगल अछि मुदा शौचालय टाइम मे पानी नाहि लोक फेकत सँ खेत खेत मे जाइत
हँ ओह ल तखन गाम के विकास केना होतक सरकारी योजना तऽ बड़ बनबैत अछि
पहिल बात सड़क बिजली पानि ई तीन चीज बुनियाद यत छी जखन तक ई नहि हेतक केयो विकास नहि हेतक त सड़क हेतैक टर मास्टर गाम आयत बिजली हेत तऽ उद्योग लागत
देखू हँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सौभाग्य योजना जल जीवन मिशन सब योजना अछि मुदाऽ जमीन पे उतरैत नहि अछि। भ्रष्टाचार खा जाइत अछि एहि लेल पंचायत केँ मजबूत करय पड़त मुखिया सरपंच केँ जवाबदेही तय करय पड़त ग्रा राम सभा मे हर फैसला पे चर्चा हो सोशल ऑडिट हो जे काम भेल ह से जनता देखय
ह्म तेसर रोजगार गाममे जे चीज उद उदान होय तऽ आ छी खाय खाना आम लीची मधुबनी पेन्टिंग ओकर सोर्सिंग यूनिट गाँव मे लगाउत किसान केँ ए एबी फ बी पीओ बनाउ सीधा बाजार ले जाउ
हँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजनाकेँ सहीसँ लागू करू हमर सहरसा केंँ मखाना भागलपुर केँ सिल्क मधुबनी केँ पेंटिंग एकरा ब्रान्ड बना एक्सपोट करू
ह्म शरीमे खेती के उद्योग करनी के ट्रीप सिलाई जैविक खेती सोलर पंप परससिडी यदियो किसान के मोबाइल प्रभाव मौसमके जानकारी द दिय ओ कृषि विज्ञान केन्द्र केँ सक्रिय करू
हँ तऽ महिला केँ सशक्तिकरण जीविका समूह महिला के समख्या केँ मजबूत करू सिलाई ब्यूटी पार्लर आ आचार पापड़ मशरूम उत्पाद उत्पादन केँ ट्रेनिंग दिउ बैंक से लोन द दियौ
छठम यु युवा के स्किल डेवलपमेंट आई टी आई कौशल विक कास केन्द्र गाम गाम खोलू पलम्बर इलेक्ट्रिसि दियन मोबाइल रिपेरिंग कम्प्यूटर शिक्ष खउ डिग्री सँ बेसी स्कीलकेँ माँग छैक।
हँ जेना डिजिटल कनेक्टिविटी हर पञ्चायत मे ऑप्टिकल फाइबर फ्री वाईफाई सी एस सी सेंटर केँ सक्रिय करू किसान छात्र महिला सबकेँ डिजिटल साक्षर बनाउ।
आठम पर्यावरण गाँम मे पोखरी पाइन के जीवधारण करू गाछ लगाउ जल संरक्षण करू प्लास्टिक युक्त गाम बनाउ गोबर गैस प्लांट लगाउ खादो भेजक भेजक यसो
बहिन हमरा आरके ने एकटा कॉल आबैत छै हमे करै छियै अहाँके तनिका ठीक छै करब हम अहाँके ठीक। हँ सल बोले की आज टखस किसी का नहि